हेलो।
हेलो।
ई आवाज आइ छै। जी हेलो।
हँँ बोलिए बोलिए
ह के आवाज बड़ा कम आबै छै होइ छै हमर आवाज नहि जाइ छै
हँ अहाँके अहाँके तऽ आवाज अबै छी अब अबै छी अहाँके इहेके आवाज
जी अहके्य बड़ा पातर आबै छै कोन अहाँके तबियत सब नीक छै
हँ इहे के त तबियत नीक छै इहेके तबियत नीक छै।
प हू।
अह खाना उना खयले छियै।
हम त खरीले छी अहाँके खी खाना ने
तऽ इहप खैले छी आर कहै छी ने की की खयले छी अहाँके। ह।
हमसभ खयले छी पनीर खैले छी तरकारी खले छीसभ पनीर तरकारी। आओर मतलब अहाँके की चीज छलू।
इएहत खै लै छीै आलू खुए लै छीै पनीर खए लै छी चिकन खुए लै छीै मटन खैए लै छीै इएहसभ खोए लै छीै।
अहाँके अवाज बड़ा निै छै लाँ प कर कर
रुकै छी आब बोलै छी हैेलो।
हँ। आवाज बोलडबै के चाही त जाक ले छैल। जी जी ओहि कारण दिक्कत हो जाइ छै त अहाँके बार बार
अहाँके आवाज हइ ने कटै हइसे मने नेटवर्क नहि छियै क्या अहाँके।
छै ने मोबाइलो मे दिक्कत छै दोसर मोबाइल पे लोग हो छै अबइ छै नीक।
हां अब आबैई छे निक। कहाँके आवाज
आओर बताउ ने अहाँके की होइ छै खाना पीना हो गेल छै।
हँ यहाँके तऽ खाना पीना हो गेल छी अहाँ से सुत के बात करै छी।
ह हमऽ दस्त को काम कर चाह छी दोस के काम हो गेल छै उह अाँ से बतियाइ छै।
ई तऽ नीक काम करैत छी।
जी और अहाँके की की होइ छै।
इहाँ तऽ अभी सुत के ता मोबाइल चलाबे छी अहा से बात करे छी अहाँ के कहे छी ने खेल में खेल खेले छी कोन कोन खेलाहारके पसन्द करै छियै।
हम तऽ गिल्ली डंटा बैट बॉल क्रिकेट बैडमिंटन चेस कैरम बोर्ड ये सब खेले छी जादा कुछो न खेले छै हमरा उत खेल में जदातर रुचि न छै हमरा एके दूगो खेल में जादातर रुचि छै। वॉलीबॉल कम जगह मे जो खेल होकै छै ने उह हम जदातर खेल खेलैत छी।
अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक खेल खेलैत छी न।
ह ह करिकेट तनी कमे आै छै।
हमरा तऽ क्रिकेट बड़ा नीक खेलै छी हम क्रिकेट खेल लेबै छी वॉलीबॉल खेल लेबै छी हॉकी खेल लेबै छी बैडमिंटन खेल लेबै छी कैरम बोर्ड खेल लेबै छी दुोल बाती अहाँके खेलैत छी।
ई जानै छिय हम ओ सब काह न खेले छी क्रिकेट उतना नीक से ओ हम होॉस्टल मे रहैत रहे छी त ओहिमे जगह के कमी रहै छै वहाँ पे क्रिकेट खेलना होइ छै वहाँ पे मतलब घर मे वाला खेल जााद रहै छै ओहि कारण हम क्रिकेट न ख पाय छी
सह कारण छी अहाँके
हू सह बोलै छिय।
लेकिन इहाँके हइ ने गाँवमे रहैत रहैत छीियै ने हम तऽ यहँके तऽ कोनो बोलैत नहि छी से कछो करैत नहि छी तऽ चलि जाइत छी कभी कभी खेल लेबैत छी कुछो खेल लेबैत छी अहाँके खाजे खयले छी ई सीजन।
नहि हम तऽ नहि खेलै छी हमर पिताजी लाबै छै कबो कभार खाजा।
आबै छी ने विियान नहि विियान तऽ जाइ छियै शादीमे जाइ छी ओहीसँ आबै छी ने परसू अहाँकेँ खियाबै छी खाजा।
जी हम आइ छी तऽ नीक समय मिलै छैतय अहाँसँ आय छी
इहाँ तऽ खाजा मिलै छै बड़ा नीक नीक मिलै छी अहाँके मिलै छी अहाँकेँ तऽ मने कहै छी
हँ बोलू ह ती बोलै छी
मने अहाँके तऽ शहरमेइसे रहै छी ज्यादा अधिकतर शहरमे रहै छी वहिसँ न मिलै छै ने
जी
ह
आओर बतामेकेे अहां के तो दोस्त लोग बड़ा दूर गेल जी आबै छी अहाँके घर नन हम देखे छी आ केने रहै छियै
हँ हम अकेले रहै छी
ओ केने रहाय छी बता न हम तऽै छी मताजी मताजी छै
हम रहैत छी मोतिहारी वाटर पार्कके पासे रहैत छी
अच्छा अहाँ लोग मोतिहारी रहै छी
हँ लेकिन गाँवमे घर छियै ने तऽ वह हर बार जाइ छियै सप्ताहमे तऽ आरामसँ तीन दिन रहै छै ओहोमे तीन दिन इहआाँ रहै छियै
ह
ओहीसँ मने मानि लेबै छै सालमे आधा दिन एने रहै छियै आधा दिन ओने रहै छियै
ओ तऽ ठीके तऽ छै अहाँके की
हँ तऽ ओहीसँ कहैत छी कभी आबैत छी ने तऽ हमराकेँ जरूर फोन करैत छी तऽ हम अहाँके खाजा जरूर खियाबैत छी हमहूँ अभी नहि खीले नहि खैले छी लेकिन ओकरा कहै छी काटै लेलए भाय छियै तऽ ओ कटै छी तऽ खाइ छी हम भी
ह ऐसे आज अहाँ कह छी गाँव मे शहरे मे छै
नहि हमरा तऽना चढ़ अबैत छी देखैत छी उएहे चढ़ैत छी ने तऽ अथ बथान कहैत छी ओ छेबइत छी ने मने नया बनैत छी तऽ बाँस कटाल छी तऽ ओहिसँ बाँस ओहिमे से दूगो रख लेलेने छी बढ़िआँ बढ़िआँ चुन क से तार के गाछपर लगा देबै छी त कतादूरपर लसड़ी बान्हि देबै छी ओककर बाद चढ़ै छी तऽ चढ़ि जाइ छी अच्छासँ ओहिसँ खाइ छी बैठिक
ओ त तऽ बड़ा नीक बात ह अहाँके
नहि कि हमनी पता छियै सोच लेले छिय से अथ बाँस काटे के सोचले रहै छीिय लेकिन जब घर नया बनैत छी तऽ ओहीमे कटा गेल छी तऽ के लए हम जाइ छी काटे बेकार के एगो जियान हो जाइ छै।
जी जी हम समझे छीह एकदम नीक बात छते। गमे हम सही बात कहैत छै
सुखा लेवे छी ओकरा बाद घर छेवा छी ओहि में लागियो जाय छी ने दुनू चलि जाइ छै। हँ। आ ह छी इ धीरज धीरज छियै इएह हु अथिन ने पं्डितजी छियै ऋतुराज छियै ओकर से आब छियै ने जब ऋतु राजजोखनि आबै छै। तऽ सबगोरा आबै छी एक्े दििन खा लेबै छी मन भर ओकरा बाद कभी मिलै छी तऽ खाइ छी एहिसँ ठीक छै एक बेरमे। खा लेबै छी मोन भर के ने।
ठीक छै हमा उतना नीको न लागैठाइ जेस कहै
हँ ई तऽ बात छियै लेकिन गाँवसँ छियै एना खयलै छियै खायल जाय तऽ का गाँवमे रहयके छियै ह ने कोनो फायदा नहि छियै।
ह्म अहाँके ओहिसँ कितना बजे सुतै छी।
हँ हम तऽ कभी कभी एक दू बजे देबैत छीियै लेकिन हमर टाइम छैिय बारहसँ एक बजे सुति जाइत छियै लेकिन कोनो कोनो टाइममे तीन बजेा देबैत छियै दू बजे देबैत छीियै इहे लेकिन सुबहे उठैत छिय दोस ओरे मन हो जाइ छै।
आ सुबह कितना बजेे उठै
हम तऽ उठै छी मने काल सुतत छी दू बजे वइसे कहैत छी से अब सुत रहै छै अब सु रह छै मोबाइल छै यहाँ आ त देखते देखते कब दू बज गेले छियै ने ओकरा बाद सुति गेले छीै हम दू बजे ओकर बाद उठले छीिय। कितना पाँच बजे उठले छियै ब दोसर मियाँ जे होइ छियै ने दोसरे हो जाइ छ। कि नहि।
हँ ई त बत कह छै लेकिन हम तऽ हम तऽ सुतै जानै छ छी कितना बजे ह कै छी कही नहियो तऽ चार बजे पाँच बजे कभो कभो छओ बज जाइ छै। आ जगै छी एगारह बजे बारह बजे एहिऐस।
अहाँके इतना टाइमपर सुतै छिय आ उठ जाइ छै बारह बजे मने खाना क कितना बजे खाइ छिय अहाँके।
आब खानामे तऽ हमरा ई मन करै छै तऽ एक दिन खाइ छी मन नहि करै छै तऽ नहि खाइ छी कोनो नीक खेनाा छै हमरा जब मन करै तब खाइ छी जब मन नहि करी तब ने खाइ छी।
अ जे पूरा टाइम चलि गेल छै पता छै ताद मोबाइलके त मने छियै ने फोर जी मोबाइल बड़ी हिसालसँ चलाबैत छै तऽ फाइव जीो मोबाइल कनेय गेल छियै ने तऽ ओहीमे पूरा जुड़ दिन लागि गेल छै।
हँ हम तऽ आ रचार्ज इत महंग कर रहले छीक बता अहाँके गलती से हो गेल छै महंगे रचार।
पता छै जा्यदा महगइसँ मोबाइल नहि कन लै छियै कीन लै छियै चौबीस हजारके कीन लै छैिय या मने लोनपर लऽ कऽ हो गेलै छै कितना पड़ल छै छब्बीस हजार पड़ल छै दू हजार पड़ल छै ज्याददा।
जो के देली छी कितना महीना के देबै छै।
तीन हजारके महना देबै छी पाप पिताजी छियै ने उकरे नाम से लेे छियै।
आठ महिना च लै आज मना ल।
सात सात महीना लग लेलेे छै काहेकि पाँच हजार तऽ दैए देेले छियै तऽ बचलै एकैस हजार तऽ कितना सात तरिका एकैस छ होकै छियै तऽ एकैस भरा जाइ छै।
चलू तऽ नीक छै अहाँसँ बात कर कऽ बड़ा नीक लागैत छै।
चलै छी अहाँसँ भी बात करि कऽ बड़ा नीक लागै छै कभी आबर समय मिलतै तऽ अहाँसँ गपशप करै छीियै। धन्यवाद नमस्कार।
जी धन्यवाद।